हेलो। नमसकार मित्र हमर विचार से ग्राम विकासक सबसेमहत्वपूर्ण। साधन प्राकृतिक संसाधन मानव संसाधन आ स्थानीय लोक। मेहनती अछि कारण एहि सभक सही उपयोगसँ कम आर्थिक सामाजिक आ शैक्षिक लोक निरन्तर प्रगृति कहि सकैत अछि।
अहाँके बात बिलकुल सही अछि। जे गामक अपन जमीन पानी जंगल पशुधन आ श्रममं। शक्ति संरक्षण के सदुो करती तऽ गामक विकास गति बहुत तेज भए सकैत छै।
हँ। खेतीके लेल उपजाउ माटी पर्याप्त सिंचाइ व्यवस्था समयप पर बीज खादक आ आधुनिक। कृषि तकनीक उपलब्ध होयबाक ग्राम विकासक मूल्य आधार मानल जाइत अछि
यही सबके अतिरिक्त किसानसबके समय समय पर प्रशिक्षण सरकारी योजना आ बाजार तक पहुँच भेटला से हुनकर आय मे वृद्धि होइत अछि आ जीवन स्तर बेहतर बनैत अछि।
हँ शिक्षा सेहो ग्राम विकासके एकटा अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन अछि कारण जेशिक्षित। लोक अपन अधिकतर अरधिकार कर्तव्य आओर विकासक अवसर नहि जायत बुईझ सकैत अछि।
जे गाममे विद्यालय पुस्तकालयडिजिटलशिक्षा आ कुशल शिक्षक उपलब्धरहति तऽ बच्चा सभहकभविष्य उज्ज्ल बनैत अछि असामाजक समग्र विकास भ संभवतलगैत अछि
हँ स्वास्थ्य सुविधा सेहो विकास महत्वपूर्ण आधार अछि कारण स्वास्थ्य नागरिक अपन कार्य अधिक मेहनत उत्साह आ लगनसँ कऽ सकैत अछि छति
जे गाममे अस्पताल स्वास्थ्य केन्द्र स्वथ्य पेजल शौचालय अनियमित टीकाकण सुविधा उपलब्ध रहत तऽ अनेक प्रकार बीमारी से बचाव आसम्भव भए रहल अछि
सड़क सुरक्षा पुल बिजली इन्टरनेट आ यातायातात सुविधा शहरसँ जुड़बाक महत्वपूर्ण साधन अछि जाहिसँ व्यापार शिक्षााआ रोजगारक अवसर भेटैतऽ अछि
आधुनिक संचार व्यवस्था आ डजिटल सेवा उपलब्ध भेटल से सरकारी योजना लाभ समय पर लोक सब तक पहुँचले अच्छी अपारदर्शिता सेहो बढ़त
हँ महिला सशक्तिकरण ग्राम विकासक एकटा महत्वपूर्ण आधार अछि कारण महिलासभ जँ शिक्षित आत्मनिर्भर आ सक्षम बनती तऽ पूरा परिवार आ समाज प्रगति करैत अछि
स्वयं सहायता समूह लघु उद्योग हस्तशिल्प आ स्वरोजगारक माध्यम सऽ महिला सब आर्थिक रूप सऽ मजबूत बनने के समाजमे महत्वपूर्ण योगदान दै छथिन
युवा सब गामक सभसँ मूल्यवान मानव संसाधन छथि कारण हुनकर ऊर्जा प्रतिभा आ नव सोच गामक विकासे नव दिशा दैत अछि
जह युवा सबके कौशल विकास प्रशिक्षण रोजगार अवसर आ उद्यमितता लेल प्रोतसाहन भेटैत तऽ ओ अपन गाँव मे रहि कऽ सफल व्यायाम सेहो शुरू कर सकैत छै
पर्यावरण संरक्षण बिना ग्राम विकास अधूरा मानल जाइत अछि कारण स्वच्छ वातावरण हरिहर गाछ बिड़छी आ शुद्ध हवा स्वस्थ्य जीवन आधर अछी
वृक्षारोपण वर्षा जल संचयन जल संरक्षण आ प्रदूषण नियंत्रण जका प्रयास भविष्यक पीढ़ी लेल प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित रखैत अछि
सरकारी योजनाक सही जानकारी आ ईमानदारीसँ क्रियावंत भेलासँ गामक आधारभूत सुविधा आ आर्थिक स्थिति दुनू मजबूत होइत अछि
पंचायत प्रशासन आ ग्राम निवासी कऽ जब मिली तऽ पारदर्शी ढ्ंग से कार्य करथिी तऽ प्रत्येक विकास योजना सफलता पूर्वक पूरा भए सकत अछि
पशुपालन मत्स्य पालन मधुमक्खी पालन आ दुग्ध उत्पादन सेहो ग्राम विकासक महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन छथि जाहिसँ अतिरिक्त आमदनी प्राप्त होइत अछि
यही ववस्था सब के आधुनिक तकनीक प्रशिक्षण आ बाजारक सुविधा भेटला से ग्रामीण परिवार आ िक रूपसँ आत्मनिर्भर बनि सकैत अछि
स्वच्छता कचरा प्रबन्ध आ जल संरक्षण प्रति जागरूकता गमकेी स्वास्थ सुन्दरा रहने योग्य बनाबयमे महत्वपूर्ण भूमिका निभाबैत अछि
प्रत्येक नागरिक जँ अपन जिम्मेदार बुजी स्वच्छता अभियान मे सक्रिय भाग लेैत तऽ सम्पूर्ण गाम स्वच्छ आ विकसित बनि सकैत अछि
हँ मित्र सामाजिक एकता आपसी सहयोग भाईचारा आ सामूहििक निर्णय ग्राम विकासक मजबूत आधार बन मानल जाइत अछि कारण एकजुट समाज हर चुनौतीक सामना सहजता कहि सकैत अछी
जखन पूरा गाम एकजुट भए सके विकास योजना बनाबैत अछि तऽ छोट सऽ छोट गाँव कार्य सेहो सफलता पूर्वक पूरा भय जाय अछि
हँ स्थानिय उद्योग हास्तशिल्प कुटीर उद्योग आ ग्रामीण सभकेँ बढ़ावा देला सऽ रोजगार अवसर भेटैत अछि आ पलायन कम होइत अछि
जे सरकार आ समाज मिलिक के स्थानीय उत्पादक के उचित बाजार उपलब्ध कराय तऽ ग्रामीण अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत बनी सकैत अछि
हमरा विश्व अछि छै जे प्राकृतिक संसाधन शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार तकनिकी स्वच्छता आ सामाजिकऽ सहयोग सन्तुलन उपयोगस आदर्श ग्राम निर्मण सम्भव अछि
हमरो पूर्ण विश्वास अछि जे प्रत्येक नागरिकऽ अपन कर्तव्य निष्ठा पूर्वक निभाबै आ विकासक प्रत्येक कार्यमे सक्रिय सवगता कर त हमर गाम निश्चित रूपसँ समृद्ध आत्मनिर्भर आर विकसित बनि सकैत अछि
ह मित्र तखन हमरा सभके संकल्प लेबाक चाही जे अपन ग्राम कऽ प्रत्येक महत्वपूर्ण संसाधनक संरक्षण संवर्धन अ सदुपयोग करब जाहिस वर्धमान आ भविष्य दून सुरक्षित आ समृद्धि बनि सके
ह ह बिल्कूल सही कहलू जे हमसभ मिलके इ संकल्प पूरा करब निश्चित रूपस हमर गाम विकास समृद्धि स्वलम्बन आ खुशहालीक एक उत्कृष्ट उदाहरण बनी देशकऽ लेलऽ प्रेरणा स्रोत बनत
ह हमरो बुझाइत अछि जे ग्राम विकासमे जल संसाधन अत्यंत आवश्यक संसाधन आ कारण जब वर्षा के जलके उचित ढंगगसँ संञचित कल जाइ छै खेती पशुपालन आ दैविक जीवन कऽ आवश्यकता सभ सहज रूपेसँ पूरा भऽ सकैत अछि
हँ बिल्कूल ठीक कहलू कारण पोखरी आहर खूब आ वर्ष जलसचय व्यवस्था गामक संकट के दूर करबाकऽ एकटा प्रभावकारी उपाय मानल जाइत अछि
ऊर्जा संसाधनक विकास सेहो ग्राम विकास लेलऽ आवश्यक अछि कारण बिजली ओर ऊर्जा आ बायोगस उपयोगसँ खेत। उद्योग आ घरेलू जीवनक सभमे सुविधा बढ़ैत अछि
जब प्रत्यक परिवार स्वच्छ आ नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग करे तऽ पर्यावरण संरक्षणक संग आर्थिक बचत सेहो सम्भव होइ सकैत अछि
ग्राम विकास मे स्थानीय नेतृत्वक भूमिका अत्यत महत्वपूर्ण होइत अछि कारण योग्य आ इमानदार। नेतृत्व समाज मे सही दिशा प्रदान करैत अछि
पञ्चायत प्रतिनिधि आ समामाजक जागृत नागरिक निष्प्ष कार्य करथि तऽ विकास प्रत्येक योजना सफलता पूर्वकऽ धरातल पर उतरल सकैत अछि
ह मित्र गाम ग्रामीण लघु उद्योग खात प्रसंस्करण हस्तशिल्प कुटीर उधोग विकास आ स्थानीय लोक के आह्वान गाम मे रोजगार भय प्राप्त सकैत अछि।
यही प्रकार कऽ उद्योगके प्रशिक्षण ऋण सुविधा आ बाजार उपलब्ध करायल जायत ग्रामीण अर्थव्यवथा बहुत मजबूत बनि सकैत अछि।
ह ग्राम विकास लेल स्वच्छ पेयजल आ उचित जल निकास व्यवस्था सेहो अत्यन्त आवश्यक अछि जाहिसँ लोकसभ स्व जीवन व्यतीत क सकथि
स्वच्छ वातावरण निर्मित सफाई आ जागरूकता अभियानक माध्यम से अनेक प्रकारक रोज के रोकल जा सकैत अछि।
बच्चा सभ कऽ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा आ नैतिक संस्कार भविष्य्यकऽ विकसित समाजकऽ मजबूत आधार तैयार करैत अछि
शिक्षित युवा अपन ज्ञान कऽ उपयोग करी गाम कऽ विकास नवचार आ सामाजिक परिवर्तन मे सम्पूर्ण योगदान द सकैत अछि
ह तकनीकी शिक्षा आ डजिटल सकारात्मक विस्तारसँ ग्रामीण लोक आधुनिक दुनियाक संग कदम मिलाकऽ आगाँ बढ़ि सकैत छथि
ऑनलाइन सेवा डिजिटल भुगतान आ इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध सरकारी योजनाक लाभ सेहो सरलतासँ प्राप्त होइत अछि
हँ मित्र प्राकृतिक संसाधनक संरक्षण करब प्रत्येक नागरिक नैतिक दायित्व अछि कारण भविष्य पीढ़ी जेहम जीवन एहि संसाधनक पर निर्भर रहत
जंगल नदी माटी अ जैव विविधता रक्षा करब हमरो सब सामूहिक जिम्मेदारी अछि जहि से पर्यावरण संन्तुलित रहि सकै
हँ ग्राम विकास सामाजिक समानता सब लोलक सहभागिता अतिआवश्यक अछि कारण विकास तकनीक सफल मानल जायेत तखन सबके समान अवसर भेटत
जाति धर्म भाषा आर्थिक भेदभाव से ऊपर उठी के जे सब लोग मिली के कार्य करत तऽ गाम तेजी से प्रगति करत
हँ हमरा विश्वास अछि जे ई योजना बध विकास मेहनत अनुशासन आ सहयोग माध्यमसँ कोनो गाम आदर्श गाम बनि सकैत अछि
यही लेल आवश्यक छै जे प्रत्येक नागरिक अपन कर्तव्य ईमानदारी से निभाबे आ सार्वजनिक संपति संरक्षण करैय
हँ ग्राम सभामे समय समयपर विकासक विषयपर चर्चा आ योजना समीक्षा होइत रहबाक चाही जाहिसँ कमी के समयपर दूर कयल जा सकय
प्रत्येक परिवार गाम मे सब सक्रिय भाग ले तऽ विकासक निर्णय सबहक सहमति से लेल जायत
हँ युवा सबके खेलकूद सांस्कृतिक कार्यक्रम आ समाज सेवामे भाग लेबाक अवसर भेटबाक चाही जाहिसँ हुनकर व्यक्तित्व समुचित विकास होइ
महिला सब जे शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार आ निर्णय प्रक्रियामे सम्मान भागीदारी प्राप्त करथि तऽ गामक विकास आउर तेजी से भय सकेथ अछि
हँ महिलासभ जे शिक्षा स्वास्थ्य स्वरोजगार आ निर्णय समान भागीदारी प्राप्त करैत सँ गामक विकास आओर तेज भऽ सकैत अछि
महिला सशक्तिकरण सँ परिवार समाज आ सम्पूर्ण रष्ट्रक आर्थिक आ सामजिक स्थिति मजबूत करत अछि
सही कहलू स्वलम्बिनी गाम बनाबय लेल प्रत्येक व्यक्तिके अपन क्षमता अनुसार उत्पादन बचत आ अदमक दिशामे कार्य करबाक आवश्यकता अछि
आ ग्रामीण लोक आत्मनिर्भर बनत तऽ बेरोजगारी घटत पलायन कम होएत आ गामक समृद्धि निरन्तर बढ़त
हँ मित्र अन्तमे हम ई कहब जे ग्राम विकासक केवल सरकारक जिम्मेदारी नहि बलकी प्रत्येक नागरिक के सामूहिक उत्तर दायित्व अछि
अहाँ ई विचार अत्यंत प्रेरणादायक अछि आ हम सभी के मिली के अपन गामक स्वच्छ शिक्षित समृद्ध आत्मनिर्भर विकसित बनाबय लेल निरन्तर प्रयास करबाक चाही
हूँ जँ हमसभ ई सङ्कल्प पूरा करब तऽ निश्चित रूपसँ हम गाम अनेक गाम लेलल आदर्श उदाहरण बनत। हमर पूर्ण विश्वास अछि जे एकता परिश्रमी ईमानदारी आ संसाधनकक सही उपयोगसँ ग्राम विकास विकासक वास्तविक सफलता सुनिश्चित करैत अछि।
हँ आज कऽ से बात हम सम्पूर्ण सहमत अछि।